ह
हलो
हलो!
हा
हैलो! जय झूलेलाल। कींअ मज़े में? बढिया बढ़िया तां कीअं आहियो मज़े में, बढ़िया बढ़िया, ॿियो
किता पिया ॻाल्हायो तां?
मां भुसावल मां थी ॻाल्हायां। तां कांथा था ॻाल्हायो? हे जलगांव साइड अकोला
अच्छा अच्छा, मां आ
अकोला, सूरत, अच्छा आगरा मां था ॻाल्हायो।
आहे
हा हा, भूसावल बस हे जलगांव जे पासे में
अचछा अच्छा। मां आगरे मां ॻाल्हायां ती। हा बारिश त कल शाम खां ॾाढो परेशानु कयो आहे। मतलब कल श शाम खां पए ई पए पई रुके ई कोन थी हिकु मिनट बि।
न न हिते थोरी देरि बंदि ती थी वञे, वरी चालू ती थी वञे, ॿिन ॾींहंनि खां हिते बि परेशान थी वियायूं।
और मतिलब हिक त इ कि अंदर गर्मी ऐतरी थी वई आहे घुटन की बाहर बारिश पई पऐ, अंदरि जीअं पसीना पिया निकिरनि रंधिणे में त
हा।
ॾाढी गर्मी आहे हिते।
नथी पए तॾहिं बि परेशान।
हा पए ती तदहिं परेशान ता थी वञूं, सही ॻाल्हि आ। बंदो केमे बि ख़ुश न आहे।
न आहे, उहो ई आ न
हा, करे छा? सही ॻाल्हि आहे ई त। पऐ थी त वरी ईअं न की ॿार हूअ कोन कम यादि ईन्दा आहिन। पर मींहु परिंदे, त सभु कम असांखे तॾहिं यादि ईन्दा आहिन। पो लॻणो आहे त बंद थिए त ई करेचू उ करेचु।
हा, उहो ई पिया ॾिसंदा आहियूं जल्दी बंदि थिए त कमु थिए।
हा, उहो ई न हाणे पए थी तॾहिं बि परेशान थी वियायूं।
हा, ॿियो हाणे राखी थी अचे राखी वेंदा हूंदव न पैके वेके।
सही ॿुधायां मूंखे त भाउ आहे कोन मतिलबु पंहिंजो
अच्छा।
असां न पंज भेनरूं आहियूं।
अच्छा भा कानेव?
न, त मुंहिंजी वॾी भेण मुंहिंजी फ़रक़ाबाद रहंदी आहे।
अचछा।
वरी हिकड़ी आहे अजमेर रहंदी आहे, ऐं हिकड़ी जयपुर पुर रहंदी आहे, हिकिड़ी किशनगढ़ रहींदी आहे, मां ई मतलब हिक लोकल आहियां।
अच्छा अच्छा, बाक़ी सभु परे परे ई अथव?
कि सब परे- परे आहिन, त मतिलबु मां मम्मी वटि त मां रोज़ ई वेंंददी आहियां। हाणे मम्मी पापा ॿई अकेला ई आहिन, ॾिसो सभिन जी शादी थी वई।
हम्म
मां रोज़ वेंदी आहियां मिलण मतिलबु हाणे उननि जो वॾो शरीर बि थी वियो आहे थोङो।
हा हा त तहां ईअं साम्हूं ई रहंदा आहियो छा, परे रहंदा आहियो?
साम्हूं न रहंदी आंयां मतिलबु जीअं ऐक्टिवा आहे त मूंखे पंज मिंट लॻंदा आहिन।
अच्छा- अच्छा, याने हेॾो परे न थियो मतिलबु की।
हा एतिरो परे कोन्हे, एक्टिवा ते पंज सत मिंट लॻंदा आहिन।
हा हा सुठो आ न, वेझो आयोन हाणे बबू बि कान ए, भाउ बि कानहे त तव्हां ई आहियो न साम्हूं।
हा, वरी मुंहिंजी मासी आहे जे मुंहिंजो कन्यादान कयो
अच्छा!
त हुन- उहो मूंखे घुराईंदी आ हर साल।
अच्छा हा राखीअ ते पो हुनजे बबूअ खे ई अच्छा
त हा, त हुन मुंहिंजो कन्यादान कयो हो, त हू घुराईंदी आ त पो मां वरी वेहंदी आहियां हुन वटि।
हा त हुननि जे ई हुनखे बधना हूंदा न राखी?
हा पहिरीं न वधंदी हुअम, चईंदी हुई पहिरीं, शादी खां पहिरीं बि हु, पर मां न वधंदी हुअम।
अच्छा- अच्छा!
पो हाणे ॾिसो रिश्तो केतिरो बि ठाहे लाहियो, पंहिंजो त पंहिंजो ई थींदो आहे न।
हा हा, उहो त आहे।
त हु मां त इहो ई विश्वास रखंदी आंयां कि मिलणो हुजे आ त पंहिंजो ई मिली वञे आं, छा जॻह जॻह ते वेही करे ॿधो वंञी करे।
न न, उहो बि सही आ।
हा त हाणे लेकिन कन्यादान क‌ईं त हुनखां पो ॾाढो ज़ि कंदी आहे, त मां चवंदी आहियां हलो ई बि ठीकु आहे, केरु पुछे त पियो।
हा वरी बि घुरायव त अथाव सिक सां भई, अॼुकल्ह कोई पुछे थो!
हा मम्मी च‌ईन्दी आ, असां वेन्दासे हली केर त हुजे पुछण वारो।
त मासी बि उते ई थव?
न मासी मुंहिंजी अलवर रहंदी आहे।
अच्छा, त उह
पो वेंदी आहियां अलवर, न ईंअ टे‌ चार कलाक जो रस्तो आहे।
अच्छा अच्छा, हा कोई सिक सां घुराए थो त वरी पो छा आहे वञण में!
हा पो मां वेंदी हली आयां, मां चईंदी आं हाणे एतिरो बि मना करण सही न आहे।
हा हा
हुनखे ॿ छोकिरा आहिनि हा एक्चुली छा आहे, हो ज़ॾहिं हुनखे छोकिरो ॼायो न मुंहिंजो पापा हुनजो छोकिरो खणी करे आयोस साल खां पो त पयूं पो हू चए कि पंहिंजी धीअ मुंखे ॾई लाइज़‌ईं त मम्मी चय‌ईं ठीकु आहे। लेकिन छा आहे पपा हुनखे खणी आया न त हू रस्ते में ॾाढो रोअण लॻो।
हम्म।
त पापा हुनखे वापसि छॾे आया पो।
अच्छा त उहो वॾो हुयो छा भई, ईअं समझंदो हूंदो न।
हा मतिलब साल जो हो हूअ।
हा साल जो फिर बि थी वियो न वॾो ई थीहो थोरो माउ पीउ त सुञाण लॻो न।
हा हीअ की हा ॾिसो ॿ टे ॾींहंनि खां पो सही थी वञेंव आ। लेकिन इअ आहे की पापा खां बि ॾिठो न थियो पापा हुनखे वापसि छॾे आया।
मुंहिंजे बि हिक भेण जी शादी मासीअ मतिलबु कन्यादान मासीअ जी नूंंह कई हुईसि।
पो उहे बि कुझु बि फंक्शन थींदो अथनि त हुनखे घुराईंदा अथसि भई असां धीअ करे कन्यादान कयो छोकि मुंहिंजी मुंहिंजी भेण जी शादी लॻभॻ ईअं वेझ वेझो वेझो ई थी हुई हुन ई महीने में त इन करे तदहिं वरी मासीअ ज़ी नूंह चयईंसि त भई मां थी विया हिननजी कंयादान मां वेहंदमि। असां चयसि ठीकु आ भई इहो बि सुठो ई कमु आ कन्यादान करण बि पोइ उनन ही कय‌ऊंस त कुझु कुझु बि मौक़ो फंक्शन हूंदा आहिनि त हुनखे घुराईंदा अथसि भई असां धीअ करे पहिरणाईसीं त वरी पोइ घुराईंदा रहंदा अथसि हुनखे
हा न सुठो आहे बल्कि। मतिलब मां बि कयो हो पंहिंजी भाणे जी ज़ो कन्यादान।
अच्छा।
हा मतिलबु हुअ त मुंहिंजी कोई उमरि कान्हे मतिलबु मुंहिंजा ॿार त नंढिड़ा ई आहिनि हिकु पंज साले जो आ, हिकु ॾहे साले जो आ छोकरो।
अच्छा नंढा ई थी वयव ॾाढा।
हा नंढा आहिनि मतिलबु लेकिन छाहे मुंहिंजी भेण जा ॿार वॾा वॾा आहिन हुननि जी शादी थी वई ॿिनहिनि जी।
अच्छा।
छोकिरो छोकिरी आहे हुननि खे अजमेर वारी खे त हुनजो छा आहे जॾहिं हुनजी धीअ जी शादी हुई न त हुनजो न ॾेर जो पुटु पुट मरी वियो पंज ॾींहं पहिरीं।
अच्छा।
त हुनजो लीवर ट्रांसफर थियो, थियो त सही सां ऑपरेशन लेकि कि अलाए कींअ हुनज़ो बी पी कम करण ई बंद करे लाथयीं।
दीदी लीवर थींदो आ न त उहो थोरो कंहिंखे कंहिंखे अंदरु सूट न थींदो थव।
हा उहो ई न त मतिलबु शादी खां पंज ॾींहं पहिरीं विचारो गुज़ारे वयो त व री हुननि जे घर में सूतक लॻी वियो, त हाण हुई त मुंहिंजी भेण खे बि इकलौती धिअ पर हाणे उ सभिनि मना कयसि महिराज की तूं कान कन्दिअ कन्यादान
हा बरोबरि, सूतक लॻी वियो त न कंदा आहिनि न।
वरी पोइ हुन मजबूरी में मूंखे च चई कि तोखे उअई छोकिरा तई ॿई, तू ई करे लाए
मां बि नंढी भेण खे ॿ गुड़िया आहिन, त मूंखे वरी गुड़िया कान्हे त पो चवंदी आयंसि हिकु गुड़िया जो मां कंदी मएं। हाणे भई जेकी क़िस्मत अॻिते हुन अञा नंढियूं तस, हिकु अञा यारहों पढ़ंदी तस हिक बारों पढ़दि तस।
अच्छा
त ईअंई गैप तनि साल जो त चवंदी आयसि की हिक जो मां कंदी मए कन्यादान मूंखे गुड़िया कान्हे।
त चवंदी आ हा पो शाऐ कजाइ भई हिक जो मां कंदमि हिकु जो तूं कजाए रहंदी परे आहे ॾाढो छत्तीसगढ़ जे हेॾे रहंदी आहे। अचण में ईं पेकनि में ॾेढ ॾींहं लॻी वेंदो तस। हिकु दिशा में मां ॿी दिशा में ईअं थी आहिया आहियूं।
अच्छा न मुंहिंजी वॾी भेण खे ॿ धीअरूं आहिनि। ऐं हिकु छोक छोकिरो अथसि। त मां हुनखे चयोमांसि मां चयो तुंहिंजी धीअ जो मा कंदमि। त चयईं ठीकु आहे। लेकिन हाणे हिअ आए कि हिनजो गुज़ारेियो त मूंखे हिनजो ई करिणो पइजी वियो।
न तव्हांजे हथनि सां थियणो हूंदो।
हा मुंहिंजे हथि, जॾहिं कि हुन जी हिकुलौती छोकरी हुई। उन वेचारी जा त पणा अरमान ई पाणीअ में विया हली।
हा बसि गुरु जहिंखा कराए न।
हा बसि ॿ टे ॾींहं पहिरीं मतिलबु मूंखे हिकदमि चयईं कि तूं कंदीअ? मां पहिरीं त सोच चओ पिया पोइ मां चयोमांसि हा ठीकु आ मां कंदमि।
हा सुठो कमु गुरूअ कराईं तव्हांजे हथनि मां।
हा हथि सां थी वियो सुठो कमु। मां चईंदी आ हल ठीकु आहे मुंहिंजे पुटनि खे बि भेण मिली वई।
हा, हा सही आ न।
हुअं त मुंहिंजी ॾेराणी जी छोकिरी आहे हिकिड़ी पर वरी बि हाणे ॾिसो ही बि ठीकु आहे थी वियो हथि सां त मां चवंदी आहियां ठीकु आहे हे बि भेण ई आहे।
उहो ई मे मिड़ई न्याणीअ जो करण सुठी ॻाल्हि आ।
हा हा उहो ई आहे। बाक़ी तव्हां वॾी सताय वग़ैरह भी कंदा हुंदा?
छा?
चवां ती वॾी सताए वग़ैरह बि कंदा हुंदा तां? जीअं गोगड़ो वगैरह बि तां पचाईंदा हुदव न?
न असांजे घर सावरनि में न पचाईंदा आहिनि हिते। थदड़ी इहे पचाईंदा आहिनि बाक़ी इहो न पचाईंदा आहियूं असां।
अच्छा जिएं तरंदा बि हूंदा पो?
हा, हा।
असां बि जीअं सताए ते खोराक वग़ैरह ठाहींदा आहियूं।
अच्छा।
मतिलबु छाए असांजी वॾी फैमिली आ थोड़ी। मां मां आहियां मुंहिंजी ॾेराणी आहे हुनखे बि ॿ ॿार आहिनि मूंखे बि ॿ आहिनि। और ससु सहुरो बि आहे।
त गॾु ई आहियो सभु ॼणा?
हा, असां सभु गॾु ई रहिंदा आहियूं।
त हा सुठी पटजे ती त पोइ छाए रहिण में पाण मज़ो ईंदो आहे वॾी फैमिलीअ में। हा, किॾे माण्हू अची वञी बि सघे सुठे सां।
किथे बि वेंदी न मतलबु ॿारनि खे पुठियां रोटी मिली वेंदी आहे।
हा, अकेले लाइ ॾाढी परेशानी आहे दीदी। अऊं मां अकेली आहियां न।
किथे हलदा बि कोन हिनि मुंहिंजा ॿार त मुसां गॾु। मां राखी ते बि वेंदी आहियां न अगर अलवर त मतलब हिअ हलंदा बि कोन्हनि मां अकेली वेंदी आहियां ॿ टे ॾींहं रही करे अची अची वेंदी आ।
हा पोइ इअं ॾिसो बिंदास निकिरी था सघो न।
हा मतिलब एन बि नंढा तॾहिं बि कोन हलंदा आहि न मां बनारस वई हुअसि पंहिंजी ससु सां गॾु। त मतिलबु मां टे ॿई ॿार छॾे वियमि बई ॾेराणी वटि त वेठा हुआ मज़े सां चारि ॾींहं।
हा। सुठी ॻाल्हि आ, असां वरी अकेला आयु। छॾे न सघंदा आहियू। वेंदी आहियां ॿॾींह पेके हलीं ईन्दी आहियां। भई पुठियाँ किथे रोटी पाणी खाइनि। हे ॿ ॾिय टिफिन लॻराए घर जो ई भई सिंधी या पंहिंजी ॾेर जी सत्संगी माई। त ईअं लॻंदो आहे की ठीकु आहे हल घर जी रोटी मिलेन ती।
हा। सही ॻाल्हि आ।
पर ईअं वरी सोचे, सोचे। हा। असां हिते राध स्वामीअ में वेंदा आहियूं डेरोठ में।
अच्छा, अच्छा।
हफ़्ते में ॿ ॾींहं थींदो आ संडे अऊ गुरुवार।
अच्छा, मां बि वेंदी आहियां लेकिन मां हुन में वेंदी आहियां ब्रह्म ज्ञान में वेंदी आहियां हरिओम में।
हा। हा। उहो बि हिते आहे। असांजे में उते बि आहिनि। जंहिंजो हूंदो उतां खे मञींदियूं आहिनि जेके।
हा मतिलब असांजो बि रोज़ थींदो आहे। पर मां रोज़ त न वहदी आहिया। मां। हफ़्ते में ॿ ॾींहं ई वेंदी आहियां मंगल ॾींहं ऐ ई छंनछर ॾींहं।
न असांजो थींदो ई बसि ॿ ॾींहं ई आ। असां वरी लंगर सेवायूं ॾाढियूं थींदियूं आहिनि न भई ब्यास था। वञनि या बैेंंगलोर ॾेरो थो ठहे त उते माण्हू ॾाढा था वञनि। पोइ उननि खे रस्तो किताब जिते थींदो आ न हुन्हनि खे लंगर जी रोटियूं करे ॾींदा आहिन।
अच्छा?
त हे ॿ महीना थी विया आहिनि रोटियूं चालू ई चालू आहिनि भली हिकु माण्हू बि लंघे वेंदो न त हिकु माण्हूअ खे बि रोटी ॾियणी तव।
अच्छा।
उहो ब्यास मां होॾां ई ऑडर थियलु ईंदो आह।
अच्छा। त मतलब किथे पहुचाईदा आहियो तव्हां इय रोटी?
असां पोइ स्टेशन ते हितां जा जेके जेन्स वॾा हूंदा आहिनि न, जेंखे सेवायू करणा आहिनि। त ग्रूप ठहियल आहिनि भई नंबर वन नंबर वेंदा आहिनि ॿ ॿ ट्रेट्रे ॼणा खणी करे।
अच्छा।
पोइ जीअं राति जी ॾींदा आहियूं सचछण वेंदा आहिनि ब्यास पोणी छहें वॾे ॾींदा आहिनि स्टेशन जुनि ते त इअं थाली थाली पार्सल पकंदा आहियूं हुनमें।
अच्छा त। तव्हां बि वेंदा हूंदा शेवा ते?
सेवायनि में वेंदा आहियूं असां, पोइ चॻियूं ॼणियूं आहियूं लेट ॾिसियूं पोइ नंबर बाए नंबर कीअं सभिनि जो नंबर लॻे हर कंहिंखे मौको मिले। पोइ ईअं ठहियल आहिनि नाला सभिनि जा।
अच्छा। अच्छा। त जीअं अच्छा।